हेलो
हँ अनुज।
गोल लगै छी दीदी।
खूब खुश रह खूब दनदनायक रह खूब मस्त रह आरो की सब चलि रहल छैय?
हमर हमर तऽ सही चलि रहल अछि आइ स्कूल स्कूल सब गेल छलो म्हरे उम्हरे कतहु गेल छलहौ स्कूल सब घूमय ले।
अच्छा।
पता अछि काइल काइल रातिमे काल्हि साँझमे हम की करलियै दो अपन दोस्त सब संगे अरे हम जे ट्यूशन जाइ छियै ने तऽ उम्हर के कवछुआके पत्ता छैय। चिनहय छि ना कवछुआ के पता?
कबछुआ कबछुआ जे देह में लागि जाइ छैय तऽ नोचेय रहै छैय पूरा देह हाथ।
ओ हँ हँ सुननेे छियै एकरा बार मे।
हँ उएह कवछुआ के पता तोड़ि लेलियै आ तीन चारि टा छोरा के तीन चारि टा लड़काके उएह त कवछुआ के पता लगा देलियै।
हे हे हे ई तऽ गलत बात छैय यार।
म्हे मेहे डिढ़ियाई या।
हँ हँ हँ
फेर ओते ने कहल कि भायईजी ओ ठीक कऽ दि ठीक कऽ दिय तऽ ओतेही के कवछुआके पता पत्ता से नहि एकटा और पत्ता होइ छैय ओ जे लगा देबै ओहि सब ठीक भऽ जाइ छैय। तऽ कनी देर तरपेलियै ओकरा सबके तऽ फेर लगा देलियै पूरा यो मोट की फुईल गेल छलै।
भाय भइ यार यना नै करै जाके ककरो साथ।
अ नहि हमरो ई लगा देेने छलए ने तऽ बदला तऽ लगे पड़तै।
अच्छा
तऽ ओहै सब तऽ हमरा सिखेलक जे इएह छै कहबछुआ पत्ता इहैसभ ठीक होइ छै।
तऽ अपने सऽ नय क लेलकै उ
कथि
अपनासँ नय कऽ लेलकै उ उ ठीक करै वला ओकरो तऽ पता हेतै नऽ
नय हमरा पताए नय छलै नऽ फेर ओहैसभ तऽ फेर हमरा ओहैसभ कहलक ईसभ चीज
अच्छऽ
आओर तब तऽ अहाँ पढ़ाई लिखाई करैत हेबै अहाँकेँ तऽ परीक्षा होय वला अछि। परसू तरसू मे।
हँ हँ आब करबे करबै आ बाबा सब देथिन
बाबा सभ तऽ सभ ठीक छैथ बाबा बस कलमे मे रहै छैथ आब तऽ। अखन तऽ कलमे मे भइर दिन रहतैथ बस खाना खाय लऽ एतैथ आओर बस आर साँझ कऽ एतैथ पूजा करैय लऽ भोरमे जे आबै छथिन सत्तू सभ पिबै लए दबाइ सभ खाय लऽ तखने।
अच्छऽ ओ मचानके ओ ठीक भेलै।
कथि
मचान पर जे ओ छलै चिट्टी सब जे चलै छलै ओ ठीक भेलै।
हँ चिटी सब सबटा ठीक भऽ गेलै अहाँ जे दवाई खरीद देने छलियै खरीद कऽ जे देने छलियै ओहिसँ सभटा चिट्टी मइर गेलै सभटा आब नीकसँ सुतै छथिन। कहा दिन ओय मचान पर सुतलो नय होइ छलै बाबा केँ तऽ।
कहै छै की घर पर आईब कऽ।
हँ कहै छलखिन जे आइ बड़ नीकसँ नीन भेल आकांक्षा आइन देलक हमरा।
अच्छऽ
कब कहै अहाँकेँ बड़ाइ करै छलैथ जे ई हैय अछि जे अहाँ बड़ नीक खाना बनबैय छी जे बनबैय छी से बड़ नीक जेना पनीर खुऐने छलियै। आहा लाजवाब आ माछ तऽ हम खाय नय छी।
हँ
तबो अहाँ जे बनेने छलियै माछ अहाँ हाथक जे माछ हमरा नीक लागल हम तऽ रातियो मे खे खेलहुँ आ दिनो मे खेलहुँ माछ।
ओऽ
पर एते सुन्दर अहाँ बना केना लै छियै।
पता नय आरो मतलब हमरा ई छै की सभ कहै छै कि मतलब हम मसाला दै छियै एहि चक्करमे स्वाद आबै छै पर ओ मसल्ला वला बात नय छै ओ छै मतलब तरीका कनि अलग तरीका ओकरा सँ बनाबै छीयै नऽ हम एय चक्कर मे हमरा ओ छै की हम नऽ मतलब मसल्ला केँ जेना जे लोक सब मतलब डेली बेसिस पर जे दै छैयै नऽ मतलब बहुत लोक जे की करतहु जे रोजाना रोजाना वला करतौ तऽ ओहिये मऽ कनि मनि कऽ लै छिय इधर उधर हमरा छै कनि अलग तरीका से बना लै छिये जेना कि भऽ गेलौ मेन म साला जे भेलौ जेना अपना सबके सरसो केँ मेन ओय मे छै माछ केँ माछ अपना सभके जे मैथिल केँ छै से ओहिमे सरसो आओर जे मिरचाई केँ जे फोरन पड़े छै ओकर जादा महत्व छै आओर ओकरे टेस्ट आबै छै आओर हिंग हॉं जमी तेज पत्ता तेजपत्ता सरसो आ तोहर भेलो इ मिर्चाय सुखलका मिर्चाय। एकर के जे मेन होइ छैय ओ फोरन ओसभ बहुत टेस्ट तऽ ओकरा सरसो के भुजैत जाउ भुजैत जाउ हँ ओकरा भुजैत जाउ, भुजैत जाउ, भुजैत जाउ ओकरा मतलब बहुत काल तक अच्छा से ओकरा पकाव ओहिके बाद ओ मसाला दू फेर भूजू मतलब बिलकुल टाइम दियो ओकरा आराम से रस्सै लेय। सबके रैस रैस कऽ बनाउ तखन ओइ के बाद ओइ मे फेर कनि मेथी दऽ दने छैय मेथी से की होइ छैय से पता छौ? कखनो जे तू सब कख कखनो जे अहाँ सब ओ खेबै मतलब माछ भऽ गेल मांस भऽ गेल। या मतलब कोनो अलगे चीज भऽ गेल अहाँ के अलग बला। तऽ अंडा मुर्गा या तऽ ओइ मे की भऽ जायत अहाँ के कनि गैस तैस के दिक्कत भऽ जायत या कनि पेट ना अहाँ के अकच्छे मतलब भरायल भरायल लागत। पर अगर मेथी सब जे दऽ देबय कनि मतलब कस्तूरी मेथी सब भऽ गेल। तऽ अहाँ के कनि गैस तैस के दिक्कत नै रहत मतलब गैस नै बनत अहाँ के। पेट जे अकच्छ लागे छैय से नै लागत आओर टेस्टजे आबय छैय से अलग। अइ चक्करमे पर ओइ से पहिले जे हम ओइ से पहिले जे हम बनेने छलियै पनीर ओइमे तऽ हमरा लग मसालो नै छला। नऽ हमरा लग ओ छैला क-कश्मीरी लाल मिर्च तऽ अइ चक्कर मे हम तऽ ओ नॉर्मले मसाला से बनेने छेलियै। पर इऽ छैय कि जे हम ग्रेवी जे बनेने छेलिये ने से तन्दूरी बला बनेने छेलियै।
आ ओ ओइ मे जे रंग आयल छैलय ऐते सुन्दर जेना लागे छैलय अहाँ एमें रंग मिला देने छियै तेहन रंग छैलय ऐते सुन्दर देखय दे मे लागैत पूरा लाल लाल पूरा निक ऐते निक लगै छेलै नऽ। देखहो मे निक खायो मे निक। कि कहू पचबैमे निक सबटा चीज मे निके छैला ओ तऽ।
अच्छा आओर बाबा कि कहे छेलखिन अइ के अलाबा?
बाबा बाबा कहय छैला जे हिनकर जे अथी हेतै मतलब शादी जे हेतय तऽ सब हिनके लग रहथिन। हिनका लग से कियो नइ जेथिन ऐते सुन्दर खाना बनबै छेथिन इ से।
अच्छा
अहाँ पर मतलब बाबा कुहले छलै अहाँ परेशान भऽ जेतै। मतलब खाना बनबे दुआरे आहाँ लग से कियो जेबे नै करत आहाँ ऐते सुन्दर खाना बनबै छियै से जे।
हाँ हाँ हाँ
बाबाके बड़ निक लगले नैे ओ खाना बहुत निक लगले बाबा के।
ओइयो दिन खेने छेलखिन की माछं कि ओइ दिन अलग खेने छेलखिन।
नै नै ओ दिन माछं खेने छलखिन कि अगलो दिन जेहिया अहाँ गेल छेलियै।
हँ ओ।
मम्मी सब कनि मम्मी अऽ छोटकी काकी जे छैथ ओ कनि बचा के रैख देलखिन। कहलखिन जे बाबूजी खेथिन कनि रैख दै छिये हुनका निक लगल छेले। राइत मे खेने नै छेलखिन ओ दिने मे ऐते सुन्दर से खा लेने छेलखिन तखन। दिने मे बड़ निक जेना खा लेने छेलखिन नऽ येह दुआरे। आ सुनू नऽ अहाँ जे ओइ दिन मुर्गो जे बनेने छली खेलियो ओहो बड निक बनल छेला मुर्गा।
हाँ ओ तऽ चूल्हां के छैय चूल्हां पर अच्छा ओइ पर इ। कहाँ ज्यदा कुछ डालने छेलियै बस ओइ मे कनि खाड़ा मसला छेलै से ओइ चक्कर मे तोरा अच्छा पर लागे छैय पर पता नै के सब कहे छैय होटल जेना बनाबे छिये
पुरा मस्त या अगर अहाँ होटल जे खोइल लेबे ना तऽ सब अहीं लग ऐत
कि कहे छी तऽ फेर बिया भऽ जेते हमरा केकरो ठीक आदमी सऽ
अखन अहाँ के बियाहे नै करऽ देब हम तैं अहाँ बिया के कथी सोच रहल छिये
नै नय हम तऽ बस खाली अपन बता रहल छी जे जे हम अपन सिखने छी ओ काम ऐते नै आगा
हाँ आगा तऽ काम ऐत बहुत नीक काम ऐत अहाँ ऐते परेशान भऽ जेब बनबैत बनबैत हम कहै छी न अहाँ परे अने भऽ जाब कहबै जे ई सब अथिये छैथ हमरे हाथ कऽ हीनका लागै छै
कहलीए अब अरिपन हम सभ अरिपन हम सीखे लेने छलहुँ पूजा पाठ हम सीखे लेने छलहुँ हम ई गीत मंडली सब सीखे लेने छलों आब हमर बचल छले चूल्हा पर खेनाई ओ एहि बेर हम सीखे लेलु
चूल्हा पर खनाए आखिर बनय केना छै जारन सब लगाकऽ
नइ नइ ओइ मे झंझटो छै ने अहाँ सब जे छलियै अहाँ सब जे छलियै एते गर्मी एते मतलब चण्ड धू चण्ड रौद ऐेते रौद छले अहाँ सब त अहाँ सब तऽ छलै तऽ देखबै करै छलियै
हाँ पसीना स बिलकुल लत पता जाइ छलियै
अखन जे मौसम ऐछ से कनि जे पंखा चलबैत छिय तऽ चद्दर ओढ़य पड़ै छै अते नीक मौसम छै एखन से
हँ एखन तऽ बरसात बहु बरसात सब भ रहल छै बर्षा सब
हँ वर्षा तऽ भेल छलाह काइल दुपहरिया मे
ओर आय
आइ आइ नइ भेल छले आइ बस फुनिएल छले फूही जे होइया बूँद बूँद बूँद बूँद गिरल छलै
अच्छा तऽ मम्मी सभ एखन मतलब चाची सब कतऽ सुतै छथिन
काकी सब काकी सब तऽ आबी मतलब एतऽ कूलर लगा देलियै न अन्दर ई खिड़की के इम्हर साइड
अच्छा ऐत हॉल वाला साइड सँ न
हाँ हॉलवला साइड सँ
अच्छा
जतऽ स्कूटी अपन सबके चार्ज होइया उम्हर साइड सँ आ एतेे सुन्दर हवा दैये की कहू
बढ़िआ बात छै तूहो ओतऽ सुतै छी ही
हँ हम सुतब हम सुते छीयै अकेले भाईजी अपन ओ वला घर मे सुते छथिन कोहबर छैन हुनकर भाइजी के
तब ओ चाची सब
काकी सब त मतलब मम्मी सब तऽ ओतऽ छथिन अखन तऽ हुनका लग
जेइ दिन मतलब हम गेल छलियै ओइ दिन लग गेलखिन तऽ कतऽ सुतल छलखिन ओती हे न कूलरे मे ने
हँ कूलरे मे सुतल छलखिन ओ मम्मी कहल मम्मी माँए सने हम सुतऽ छलियै ने माँ कहलक एते नीक नींन्द भेल जे आइ तक हमरा नीन्द नहि भेल छलै एते नीक
अच्छा बात छै। हुनका कूलरे मे राखै के तऽ घाव ठीक हेतै ने हमरा बहुत दूर दुःख। होइ छलैनि हुनका देख कऽ हमरा लग पैसा हेतै तऽ हम की नहि कैरती पर आब की क सकै छियै।
अरे हँ। आओ सभ कहू
और सभ तो बढ़िया
नाश्ता पानी सभ
नास्ता पानी सभ भेलै आब राति मे लिट्टी खायल जेतै
ह ह तब तऽ सही छियै अहाँ सभ के तऽ अहाँ सभ के तऽ आइ तऽ खानो बनबय नहि पड़त।
हँ आब देखि न आब एतऽ से एलियै आब हमरा फेर लाग रहलै कि हमरा गुजरात जाय पड़ते ओ दीदी के मधुश्रामणी छै। ने
हँ
ओहि मे लागि रहल छै। आब फेर जाय पड़ते हमरा तऽ बिलकुल मोन नहि मोन अकच अछ भऽ गेले हमर घुमि घुमि कऽ ए एतऽसँ ओतऽ एतयस ओतऽ
और बड़ी माँ सभ कतऽ छथिन
बड़ीमाँ गेल छथिन ओ बैंक के काज से एखन काज हुनकर चलै छै। ने राति वला तऽ ओहिमे गेलखिन। पैसा सभ कलेक्ट पप्पा पप्पा पन ओते काज पर आब आथिन।
त तब तऽ अहाँ अकेले हेबै घोर में
हँ एखन तक अकेले छियै।
अच्छा उम्हर ओम्हर त तऽ मतलब सभ सही हेथिन। ठीक ठाक अहू ठीके छी।
हँ अखन तऽ ठीके छियै।
किछ होइया नै न
नहि न अखन तऽ नहि होइया बस खाली पूरा शरीर दुखाई या और अहा के याद आबि रहल।
अरे नहि भए जाइ छै। दू तीन दिन के जे घुमनाइ होइ छै। ने। तऽ शरीर तऽ ओहि में दुखेबे करै छै।
एहि मे फेर बससँ बसना दिल्लीसँ दिल्ली से जे जयपुर एलियो की कहियौ बुआ एते सुंन्दर बस छलेया हम बुझबो नहि केलियै कि केना हमर छः घंटा के सफर बीत गेलै ओ सएह हम बिहार से त दिल्ली एलहु तऽ कचुम्बर हमर बनि गेल दिमाग हमर पागल भहि गेल शरीर शरीर अंग अंग टूटि गेल लागे छै। अखनो हमरा लगै छै। पूरा पूरा शरीर पर की करबै ओ दूरो के सफर छलै ऊपरसँ ओतऽ सभ के बस किकरिये दिक्कत रहै छै। बकी तऽ ठीके छै। हँ
ओ छलै जे बगल में अहाँ देखने छलहुँ वीडियो कॉल में अहाँ सने जे ओ छलै।
हँ हम ने चिन्है छीयै हुनका ओ बगले में बैसल छलखिन हमरा पर हुनका साथे हमर कनि बातचीत भेलै ने दाइ जे कानय लागलखिन तऽ कहलखिन नहि हमरे पोति जे हे ऐ ओ बहुत ध्यान रखलखिन हर जगह हमहुँ हुनका मतलब चाय ताय पिया दे छलियै अपने पै सा हुनका लए आनि देलहुं सबटा सामान ई सभ पर ओ हमरा बहुत ध्यान राखै छलखिन आर मतलब बहुत ओहो बहुत अच्छा सोचलखिन दाइ उनको दिल्लीए जायके
घए घरे जाइ छी ओ सब बस सबले किओ मतलब अपन सब